हेलो
माँ की हाल समाचार
सब बढ़िआँ छै भगवती कृपा अहाँ अपन कहियौ?
हँ पूर्वज सुन्दर अपन कहियौ तहन की सब होइ छै?
की सभ हेतै पारिवारिक लोक छी तऽ परिवारक देखरेख हऽ सभ जरूरत केँ पूरा केनाइ सेह सभ
छहै की सबसे पैघ तऽ आइ केँ समय में परिवार आइकेँ की सभ दिने सँ परिवार रहलै ह मुदा आब जे छै न
आ परिवारक जे परिभाषा छै। सभ किछ आब बदैल गेलै आब भै लागै नै रहल छै जे आब ई परिवार रहले कि की रहले हन। ककरो कोनो से मतलब नै
किछ नै देखियौ पहिले की छलै न पहिने की हरदम परिवार एकटा शब्द नै भेल परिवार भेल अपन सभ केँ जीवनक ओ आधार। ज तऽ हम अहाँ सभ एक-दोसरासँ प्रेम संस्कार सुरक्षा ई सभ सीखै छी ओतै जीवन केँ जते नीक खराब मतलब जीवन जियै लए जे जरूरी चीजसभ अइ से ओतै सीखै छी अपना सभ। शुरू करै छी ओते आ मतलब एकटा जीवन में जे लोक कहै छै न जेना देह में देह में रीड कऽ हड्डी केँ जरूरत छै तहिना परिवार छै एकटा आदमी कोनो व्यक्ति केँ जीवन में परिवार भेलै ओकर पीढ़क हड्डी भेलै जीवनक
नहियै कि आब देखिऔ पहिलुका समय में की छै छलै जे हमरा सब केँ जे पर बाबा परदादी सब दादाजी सब जे बज बुझबै छलै
हूँ
अर्थ पहिने अलग छलै आ कुटुम कऽ अर्थ अलग छलै। पहिने छलै कि कुटुम्ब केँ मतलब भेलथि अपन सभ कऽ जतेक घर परिवारिक व्यक्ति जे छैथ जेना दादा दादी काका काकी ई सभ मातृकपक्ष पैतृक पक्ष हुनकरँ मिलल जतेक ई छथि जे आ मने मौसा मौसी जतेक को जे छथि चिन्हार परिचायत वला में ओ सभ अबै छलै हँ ओ जतेक सम्बन्धित छलैथ ओ सभ गोटे अबै छल कुटुम्ब के अन्तर्गत तै कहल जाई छलै जे पहिनेका समय मे छै जे वसुधेव कुटुम्बकह कुटुम के अन्तर्गत छलै जे आब। परिवार के मतलब भेलै अहाँकेँ समाजिक जतेक लोक छै जै बच्चा सभ पढ़ि केलथि विवाह दान करेथि हन नीक बेजा सभटा मे से देलथि हन पञायर मे छैथ कि नहि छैथ। एकटा आगू पाछू के पड़ोसी सभ जते परिवार कहल जाइ छै मुदा आ बदैल गेलै व्यवस्था। शिक्षा कऽ के व्यवस्था बदलि गेल चीजके बदलि गेलै आब परिवार ओहो उठ के चलि गेला समाज के हुनका अलग कऽ देल गेलैन मने भाषा तोरपर। आ भासा के तरपर। हँ कुटुम्ब सभ जतेक रहलथि हन हुन कऽ लऽ के परिवार कऽ परिवार के मतलब आब कऽ देलकै एकटा छोट परिवार माता पिता तऽ भेय बहिन
बाल बच्चा।
बाल बच्चा सभ बस आ दादा दादी जे छथि से सभटाइम आबि जाइ छथि रिश्तेदार बला मे यहा चीज उलटा भए गेले पूरा दुनिया आब यहा जेकि वास्तविकता नहि छीय
नहि छै बिल्कूल नहि छै परिवारकऽ एकटा जे महत्व छै
ई वास्तविकता एकदम नहि छिये एहि के कारण कि होई छै तेय के कारण जे होइत रहे छै संस्कार मे व्यक्ति के कमी भऽ जाई छै
संस्कारमे कमी होइत छै अहाँकेँ इ अथी हत बच्चा सभ क नीकसँ ओहि तरहसँ देखबा आब जेना माय बाप छथि नौकरी पर छथि कतहु तऽ बच्चा सभके ओहि ढंगसँ दादा दादी नहि छथि या का ककी नहि छथिन संयुक्त परिवार नहि छै
हमरे माता पिता या अही छियै अही काज रोजगार परि हमरे माता पिता या हमही काल्हि के डेट मे मानिके चलू कतौ हम बाहर कोनो काज कर करै लए गेलियै ह तऽ हमर धियापुताके देखतै समाजे सभ देखैय छै ने
समाजे देखै छी।
देखै छियै ने तऽ फल्लाँ बाबू के बेटा छथिन अच्छा ओतहिय कलमे कि छियै एतऽ दोपहरिआके नीक समय ने छियै घर जाउ फला बाबू के बेटा छियै तऽ हँ का तऽ घर जाउ एखन के समय ठीक नहि छियै अनुचित समय छियै एकटा हुनका लग। ओहि समयके मापण्ड छलनि जे हँ एखुन कऽ समयमे धियापुता चाहे फल्लाँ बाबूके रहनि या हमर रहए एकटा बाल बच्चा बराबर छै हमरो वएह बाल बच्चा छै
एतअ सुरकऽ शिक्षित जगह रहै छलै एकटा सुरक्षा रहै छले कतहु निश्चिन्त रहे छै सभ चारू कात ध्यान दे वला
चारू कात ध्यान दे वाला छै डर रहै छलय घिया पुता सभके कि हँ फलाँ अगर हम ओतय जायब ओ हमरा देखलेतय तअ हमर घर पर शिकायत लऽ के चलि जैतैथ
तऽ सभसँ लोक सिखलक ईमानदारी सिखलक अनुशासन सिखलक सभसँ सिखलकऽ सभटा सुख दुख जे भेल पहिले अपना सभके घरमे होई छलै जे भेल सुख दुख सभ अपन परिवारमे एक संगे मनेलहु जे सुख दुख भेल संगे।
परिवार संने समाज छलै बैसकय मनेलौंह विवाहे दान जे बेटी के विवाह जे करे जा छै बेघर परिवार पहिलुका समय मे बेटिए के जे बियाह हो पूरा समाज ठार होइ छै हमर गा गामक बेटी छी हमर सबक बेटी छी हमर सबक बहिन छी हमर सबक भतीजी छी विवाह हेतै किए नहि हमसभ करबै अहाँसभ निश्चिन्त भऽ कऽ बैसियौ आबक नै छै
आब नय छै आ पहिले संयुक्त परिवार रहै छलै बच्चा सभके देखभाल बढ़ियाँ भेल बच्चा सब के सुख दुःख सब एक संगे बचलौ आर्थिक रूप से सेहो होइ छलै आइ हमरा कमे तऽ कक्का से लऽ लिय कक्का के कम छैन तऽ बाबा लऽ लियौन बाबाके नय छैन तऽ बगलमे छथि कका जे छथि दादा तिनकाँ सँ लियौन आब लोकके
एतेक व्यवस्थो अगर शिक्षो के व्यवस्था नय छलै तैयो व्यक्ति शिक्षित होइ छलै आबक समय में की भेले एतेक व्यवस्था रहैत व्यक्ति शिक्षित नै भए रहल छै साक्षर भऽ रहल छै साक क्षर भए रहल छै क ट कऽकऽ पैढ लेलक दू अक्षर लिख लेलक दसखत कऽ लेलक भऽ गेले पढ़ाई लिखाई अएरे बा अहाँ कतबो पोथी पैढ़ लेलहुँ अहाँके संस्कार नय ने भेटल जेकि घरसँ सीखल जाइ छै
हँ आब व्यक्तिगत स्वतंत्रता भेटै छै लोक के बच्चा सभ के विकास होय छै स्वतंत्र विकास लेकिन ओ जे एकटा संग में जे सुख दुःख साझा करै वला होइ छलै
हम जे आब देख देखै छी हमरा आश्चर्य लगैया आइसँ दस बारह बरस पहिने फोन के एते चला चलती नै छलै
नै छलै
नै छलै आ ओहि समय मे देखियौ जे तोकै के लेल ट्रैकिंग सिस्टम जे कह छै कतेक सुन्दर छलै जे हम अगर मझिला दादाजी अङ्गना मे छैियै ने ऐतऽसँ हम की कहै छै लगभग अहाँके आधा किलोमीटर दूर तऽ माँकेँ बुझल रहै छलनि जे सोनू कतय छैथ तऽ हुनका ओतय छैथ जौ त यौ बजेने एबनि कोनो तकनीकी यन्त्र छलै
किछ ने छलै
किछु नै छलै आइके डेटमे अहाँ कनि बगलमे दादीके घर चैल जाउ या दोसर कक्षमे चैल जाउ बैस रहू फोन करय पड़ हयौ कतय छी तऽ घरमे छी अच्छा हमरा नय बुझल छलेए
क सब अपन अपन कोई अपन फोन में लागल अइ कोई लैपटॉप में लागल एक घरे मे छी तहियो
छियै आ ने ई पारिवारिक व्यवस्था छियै तकनीकी विकास से जतेक नीक भे हँ हँ
आधुनिक समय मे एते टा परिवार छै कते छै दिक्कत एक घर मे छी सब अहाँ अपन कमरा मे हम अपन कमरा मे ओ अपन कमरा मे छी समय नै छै जे एक सङ्गे बैसतै लोक गप करतै
ई बड्ड पैघ चिन्ताके विषय छियै आइके समय मे ई बहुत पैघ चिन्ता के विषय छियै आइ लोकके भोजन नै भेटै छै लोक रहि सकै अछि लेकिन कहै छै मोबाइलमे अगर हमरा डेटा नै अछि तऽ नै रहि सकै छै
नै रहि सकै छी लोक अपन -अपन जीवन अपन ज नौकरी व्यापन के मने नौकरी जीवन यापन के दिशा मे तते लड़ाई मे होर मे लागल छै जे ने माय बाप बच्चा के समय द पाबय छै
आ नै बच्चा माए बापके तयके समस्या की उत अपन भ गेलै हन तकर सबस बड़का समस्या जे व्यक्ति के भीतर मे संस्कार खतम भए गेलै हन व्यवस्था खतम भऽ गेलै हन किछ नै छै आ जहाँ चीज मैंनक चलू आइ हम जेहए सिखबै उएहे ने भविष्यके देबै
उएह सिखेबै
आबैवला बच्चा जएह देखतै वएह भविष्यके देतै तखन हम जे कहबै समाज पाछू भऽ गेल हन तऽ ई एकर गलती समाज के नै छै एकर गलती हमरे स
अपन भेलै व्यक्तिगत गलती भेलै आ देखियौ लोक चाहे तऽ कनि किछ किछ कऽ क ठीक कऽ सकैया एटा मजबूत भऽ जेतै एखनो मानि लिअ भरि दिनमे अहाँ एक घंटा रतुका खेनाइ चाहे दिनका खेनाइ कखनो एक घंटाके समय अपन निकैल लिय जय स राइत खेनाइ सब कोइ सङ्गे खैब जबतक कोइ फोन नै चलएब सब कोइ बैस कऽ गप करब।
दू लाइन गपे करब कि यै माँ की होइया यै पिताजी की होइय केना छी कनी बैसक पै
सप्ताहमे एक एक दिन कतहु घुमे एलौं सब कोय केलौं पैघ बुजुर्ग सङ्गे बैसलौं कनि काल गप्प केलौं हुनक सम्मान हुनकर अनुभव सुनलौं चाहे जो बूढ़ो बुजुर्ग भेला ओ नव लोक संगे उनकर गप विचार सुनलाह कियकत उनका जमानाके अलग विचार रहै। अलग स्थिति रहै अजुका जमानाके अलग स्थिति अलग परिस्थिति छै। तऽ लोक कऽ सकैया मतलब
लेकिन करऽ नै चाहै छै करय नै चाहै छै ई सबसे बड़का ई जे छै से सबसे बड़का समस्या छै हँ
सबसँ बड़का समस्या एना एकरा छै मतलब परिवार एना कऽ कऽ एकरा कऽ सकया लोक मानि लिय जते नीचाँ परिवार जायत ओकर जड़ि रहतै जतेक संस्कार रहतै मजबूत जते सब चीज रहतै निश्चित छै ओ परिवार ओतबए नीक सुखी, समृद्ध, सम्पन्न, रहतै प्रसन्न रहतै केहनो परिस्थिति रहतय स सब आपसमे मिल जुलि कऽ ओकरा अपन सरिया लेतै सबटा दिक्कतसँ सब उम मतलब ठीक भऽ जेतै सब चीज।
पैघ गप रहतै कि मानसिक तनाव नै रहतै।
तनाव नै रहतै
आइ के समय मे कोइ बच्चा दसमा के परीक्षा मे फेल कऽ जाइत रहै छै सुनैत हेबे हमहूँ आहाँ सब सब देखैत हेबे अखबार मे आत्महत्या कऽ लैत रहै छै ई छोट गप नहि छै बच्चा परिवार परिवार अलग रहलै हन कारन नै मए बाप ध्यान दे सकलै कले समयके कहै छै कमी के कारण आ नै बच्चा मै बाप पर ध्यान दे सकलै नै समय बच्चा सभके तयौ अखुनको समयनमे गाम घरबमे छै जे बच्चा सभ कनि ठीक ठाक छै व्यवस्था अच्छा छै तकर कारण कि छै गाम घर मे एतेक तकनी कि विकास क्षेत्र नहि छै।
नइ छै कनि काल बच्चा सभ दादा दादी लंग बैसल काका काकी अगल बगल जे छथ। समाज सभ लग बैसल सभ तरहसँ अपन गपशप केल अपन विच ओहो अपन विचार विकार जे भेलै से रखलकऽ गार्जियनो सुनलखिन्ह नै अ आ ता संगे बड खुल छै बच्चा तै कके-काकी से खुलल छै, दादे दादी से खुलल छै। त ओतय कहै छै मौनक गप बजै छै तै सभटा के निराकरण होय छै।
ककरो से नै बजै छै कम से कम हंस बाएज लै छै न
हैस बाइज लय छै।
बहार मे तऽ आब ओहो व्यवस्था नहि छै।
ओहो व्यवस्था नहि छै केकरा लग के जेते
आ समय समय पर धीरे- धीरे देख रहल छै गामो घर मे ई चीज कम भेल जाई छै।
कम भेल जाई छै धीरे धीरे।
हमरा कहलौ तै सभसे वही हमरा आश्चर्ज इहे लगय यै पहिलुका समय मे जे लोक के बजबै के लेलनबुझल रहै छलैन हमर सभके माता-पिता के कि फलना बाबू, सोनू बाबू छैथ ओ बड़ मैझलऽ राज ऐता बैसल हेतै यौ कनि देखने अभियौन तऽ कहबैन जे माँ बजबै छैथ आ ओते भेटै छलयैन कखनो समय होयते फलना ठाम नै छै ठीक छै तै कलम में देखहियैन ते आम ओगरैत हेता। और कता जता आ सही मे ओते भेटे छलियै। विद्यालय से आबे मे अगर देरी भऽ जाए छले कता ई फल्लना खेत मे हेतै। दोस सभ संगे नै सभसे नै बैस के गप छटेत हेता, पकड़ना आउ तै। आ सही मे भेटै छलियै मने देखियौ अगर गौर कैल जाय आइ के डेट मे लोक के तके के लेलऽ जी पी एस के लगबै यै। ओय समय मे जी पी एस बुझल रहे छलै कता के जगह पर के व्यक्ति रहत।
अपने परिवार लऽ के लोग जी पी एस भऽ जाई छलै।
परिवारक लोक जी पी एस भऽ जाए छलै। तकर कारण छलै जे सभसे पैघ छलै विश्वास।
विश्वास एकटा अनुशासन।
उम्म अनुशासन जे एते समय मे ई व्यक्ति एते रहत ओते भेटय छलिए। आ आइ के समय मे अछेतै तकनीकी साधन फोन वगैरा सभ रहै तैयो व्यक्ति के भाज नै चलय छै कता जाय छै नै जाए छै।
सही बात छै।
छै कि नै पहिने हमरा सभके बच्चा मे हमरा सभके बच्चा मे कियो घर मे गार्जन नै सिखेलक